हाल, हमरो ठीक य, अहा सब ठीक छीं?
हा ठीक छी।
की सब भ रहल छै?
एखन त किछ नै बैसल छी।
अच्छा अओर खाना पीना भ गेलय? की सब भेलय खाना पीनामे? अय खाना पीनामे की सब भेल अहाके?
बिरिया आलु के सब्जी, भात
त आ बड़ नीक चीज बनल ऐ। बिड़ियाआलूके सब्जी हमरा बहुत पसन्द अईछ।
हँ अ आय वेहे बनेने छलौं।
अहाँ अपने बनेने छ्लौं?
ह ह
बाह बहुत नीक।
अओर अहाके की बनल छेला?
हमरा बनल अई, आय हमर दीदी आयल छथिन न, त आय बृहस्पैतो छै। त तईं सादा सादी त सब्जी, मतलब बनल रहै दाइल भात आलुशन्ना, आओर अथि बनल रहै, तरुआ। हम पूजा करै छी बृहस्पैत के, व्रत त नै करै छी, ताईं पियाज लहसुन खाय नै छी। अहुंसब नहि न खाइत हैब।
नहि हमहूंसब नहि खाय छियै।
अच्छा आओर सब कहियौ की सब भ रहल छै।
फिलहाल त किछ नहि।
अच्छा अओर कतहु घुमय फिरयके विचार छै, कि नहि छै। आओर कतहु घुमय फिरय के विचार छै कि नहि छै।
ह विचार त छै।
कतऽ जैब
खाटू श्याम जायके यऽ।
अरे वाह बहुत नीक कहिया जैब खाटू श्याम।
शायद दस क एकादशी पड़ै छै न, हं ओहिम ज्यादा जनाय जरूरी रहय छै।
अच्छा असगरे जायब।
नहि फैमिली।
अच्छा फैमिलीे के साथे जायब। बहुत नीक बात अहाके भगवान सुनकल न हमरा सबके त अखन लगबे नहि केले हेत। जैहा लगतै तैहे जेबै।
हँ हँ तके तऽ बोलाबा अबै छय तखने।
हँ भगवान, भगवती लोग से जहन बुलाबा ऐत तखने जेबैै न।
हूँ।
अच्छा आओर सब कहियौ।
आओर अहीं बताउ।
हम की कहू हम तऽ बस बैसल छलहुँ, सुतल छलहुँ। ् अखन बच्चासब आयल हँ ओकरे पढ़ाबै लए आयल छीयै।
आब तऽ चाय नाश्ता के टाइम भऽ गेल हेत।
हम चाय नहि पियै छी, आ नाश्ता जहिया मोन होइत छै तऽ। तखने करै छियै नाश्ता। मोन पर डिपेन्ड छै।
हम्मम
हँ हमर नाश्ता मोन पर डिपेंड छै, मोन हैत तऽ करब नहि मोन हेत। तऽ नहि करै छी। आओर सब कहियौ अहाँ।
सब तऽ बढ़िया अछि, तहन नया ताजा किछ खबैर सुनाउ।
नया किछ नहि एकटा भौ भावी एयलथि हन। तऽ हुनका बौआ भेल छनि, तऽ हुनके लग जायब कनि देर मे पढ़ाकऽ बच् च्चा सबके। सोचि रहलहुँ हैं सैह जे हुनके लग जाय।
कतऽ रहै छथि।
ओ सुगौने हुनकर घर छनि, एकटा भाईजी ओ लव मैरेज केलखिन। तऽ ओ ना ओ नहि आबै छथिन अतऽ। लेकिन नया-नया अपन दूती जतरा छलै न। तै बजह स, तै बजह स हुनकर दूती जात्रा ओ बिदागरी। कक्का आनेनेए गेलैथि। तऽ ओ बौआकेँ लऽक सेहो एलखिन हेँ। आ ओ बौआ बस हमरेटा चिनैहै छै। तै दुआरे।। ओहि दिन हम मिलल रहियै नऽ मूड़नमे ताहि वजहसँ हमरे चिनैहै छै। तऽ हमरा लग रहै छै।
हूँ हूँ भऽ जाइ छै।
हँ आओर सब कहियौ।
कते बच्चा अछि।
बच्चा तऽ सभटा छोड़ देलक ट्यूशन सब बाहर चलि गेलै अचानक।
मै बात करूँगा कहियो।
अहाँ अहीं कहबै नऽ बाप रे बाप साइड करू। ह हल्ला नहि हेबाक चाहि अइमे।
मतलब तैयो अखन कतेक बच्चा हयत किछ तऽ हेत न।
हँ अछि तीनटा अछि अखन लगभग।
ह बहुत भेल की।
हँ तीन टा छै ओना हम सोचि रहल छी आब छोड़िए दी ईसब
तऽ पैसा तऽ दैत हेत नऽ।
नहि दैया टाइम सँ पैसा नहि दैया।
नहि टाइमसँ लेकिन दैत तऽ हेत न।
देबो करै छै नहियो दै छै कोनो फिक्स नहि छै।
अच्छा से बात छै।
हूँ ताहि दुआरे हम सोचै छिय छोड़ि दियै।
नेै नै लागल रहु ऐ सँ तऽ अपने नॉलेज होइ छै।
से तऽ छै नाॅलेज होइ छै लेकिन ओहाके ई ज्ञान तऽ हमरा ऐछे सभटा अ-आ वला बच्चा छै ने।
अरे छुइट जाइ छै अ-आ तऽ फेर ओहो बिसैर जाइ छै ने आदमी।
आ नहि बात ई छै हम खाली टाइममे नहि ने लिखै छियै लिखैत तऽ छियै एकरे सब टाइममे।
हू।
हँ तहि दुआरे नहि छोड़ चाही लेकिन आब छोइड़ देब।
ह
किया तऽ एकर सभके कहब जे चारि बजे ट्यूशन छौ। साढ़े चारि बजे हमरा मारऽ पड़ैया।
अच्छा तऽ अहाँके एग्जाम कहिया अछि?
हमर एग्जाम छब्बीस तारीख कऽ अछि। आ देखियौ ने जेबै तऽ जरूर ए्जाम दै लए।
ह सेंटर कतऽ देलक?
सेन्टर कहाँ देलक अखन कहलकै दू सँ तीन दिन पहिले सेन्टर अबै छै।
ओ।
त ह बुझल।
ओ तऽ देत अपने सबके जिला मे न- -
हँ अपना सब मधुब या तऽ मधुबनी देत नेै त दरभंगा देत दुूइये जगह द दये सक- - सक य किया तऽ लड़की छीयै न लड़की सब के लग मे दैय छै। हां
न ई सब एग्जाम मे ओना लड़की -लड़का नहि देखे छै।
नहि हमरा सभके हमर भाभियो सभके भाइजी सभकेँ दुर देने रहनि। आ हुनकासभके भायजी सभ केँ पटना देने रहनि, आ भाभी सभ केँ मधुबनिए देने रहनि।
ओ- -
देखै छैई होइ छै जे लड़की सभके पास में दै छै।
कान्हा - - तै तैयारी भ गेल कि एग्जाम के- -
तैयारी की हेतै कहलौं तऽ क्वेेश्चन देखे लए जा रहल छियै। त क्वश्चन जै टाइप से हेतै ओ टाइप से अगला बेर के तैआरी- -
ओकरा राखल छै भाईजी के कैहतियैन लऽ जैतैथ न- -
अरे कहलौं तऽ पच्चीस दिन मे की तैयारी कऽ लेबे- -
किया की जते क्वेश्चन छै प्रीवियस इयर क्वस्् ओ तऽ देख लैतेै तऽ- - हँ बुआ हंड्रेड परसेंट नहि तऽ फिफ्टी परसेंट तऽ पक्का सोल्व हो जतै- -
अगर फिफ्टी परसेंट सॉल्व भऽ जैतै तऽ हमरा भेले रहै। एकटा स्वतंत्रता सेनानी वला जे छैई। त बहुत कम कटआफ जाइ छैई।
हँ तऽ अहाँके तऽ फायदा ऐछ स्वतन्त्रता- सेनानी वाला लऽ कऽ- -
ह लेकिन नै हेत पढने नै न छियै।
अहा हिम्मत नहि करै छीयै यार हिम्मत करैला हारै छियै।
अरे जाहि टाइममे लागू छलै ने भेल। ताहि टाइममे कतेक पर पैंतीस पर कटआफ गेल रहै स्वतंत्रता-सेनानी फैमिली के- - तेही दुआरें हम कह ए की - - देखियौ नहि यार एहेन बात नहि छै तैयारी नहि छैई। लेकिन तैयो देखियो की होइ छैई।
हँ देखियौ एकबर देख लियौ केना की जाइ छै एग्जामो- -
आरे एकग्जाम फर्स्ट टाइम एकग्जाम दै ल जा रहल छियै न तऽ सभटा बुझै पड़तै न।
हँ एक बेार पैटर्न समझ लियअ।
हँ एहीफचम समझैके छै बस- -
पेंनटाग पैक- - टेम समझ जेबे न तऽ ओते तहन नहि छै, दिक्कत आसान रहे छै।
हँ एक बेर अहाँ ओकर ओकर रूल समझ गेलियै न तऽ ओ दि- - ततनी करै छैई।
ओना एगो दिखलियै या बिहार ऐस अई य बिहार दरोगा क- -
हँ लेकिन हमर हाइट नहि न की, ओहि वजह स एहिसभ चीजमे हम नहि भेर सकवै।
अईमे हाइट हमरो नहि या लेकिन हम कोशिश करे छियै जे देखल जेते अगर एकग्जाम निकलि जेते तऽ हाइट- - तेकर तखन सोचबै हाटि कऽ- - पहिले तऽ दू तीन चारि बेर एग्जाम दिअ पड़तै।
अच
तखन जा कऽ तखन तखनट मतलब हाइट मे देखल जेत फिजिकल मे
हाँ हाँ
आओर सब चीज तऽ देखा जाइय लेकिन हाइटो मे इतने हारे छी कियाकि टाइम एला पर देखल जेतै
पाँच अछि नें पाँच अछि ने अहाँके हाइट
हाँ छै चाही
पाँच अछि ने
हँ
तऽ एक कखनो बढ़ि जायत
हँ हाँ तऽ ताहि दुआरे ताहि दुआरे एग्जाम के देखे छियै लेकिन की करी पढ़ेये मे न मोन लागे छै कोशिश तऽ कर छै
हूँ हूँ सएह छै हमरो संगे वएह अत्याचार भा रहल हे पढ़े में मोन नहि लागे या ा जाहि टाइममे पढ़ै जाहि टाइममे पढ़ै छलियै ने ओहि टाइममे तऽ मोन लागै छलै आब पता नहि की भेलै अचानक ई पढ़ाई लिखाई सभटा छूट गेलै
हू
आ पढ़ैमे पता तबियत अगर ठीक रहै छै ने मोन अगर ठीक रहत तऽ पढ़ैयो लिखैमे मोन लागै छै लेकिन अगर मोन नहि ठीक रहत तऽ नहि मोन लागत पढ़ाइ लिखाइमे
हूँ हूँ
अच्छे आओर सब कहिओ की सब भऽ रहल छै
हमरो अथी मे छइन चाची के बेटााक के शादी छो तारीख
अच्छा शादी हयात अपन चाची के बेटा छथि ई बगल वाला
बगल बला लेकिन अपने जना छैथ
अच्छा तहन तऽ बढ़िआ ह तहन तऽ बढ़िआ एन्जॉय करब
शिक्ष तबियत लेकिन फैमिली सब एलखिन जे कहुना शादी भा जाइत
अच्छा हँ ओ भऽ जाइ छै हमरो सब ई फैमिली मे जे ककरो तबियत खराब भऽ जाइ छै ने तऽ बहुत दिक्कत ओकरे लऽ कऽ परेशान रहू
हूँ
एहि वजह से दिक्कत भए जाय छै आ मोन मतलब मोनो नहि लगैत रहै छै काज करैमे न
हूँ लेकिन की करते मजबूरी रहै छै ने आदमी के
से तऽ छै मजबूरी रहै छै फैमिली के लेकिन आब जे चीज फिक्स भऽ गेलै ओ चीज तऽ नहि होइ छै ओ नहि छै रुकैवला
हूँ हूँ तहि दुआरे
आओर सभ कहियौ हँ एखन ई छथि पन्द्रह बीस दिन छथि अच्छा कहलखिन झाजी के रहब पन्द्रह बीस दिन किये तऽ सावन छैय न, तऽ एतय महादेव मन्दिर जेतैत एतय तऽ घुमतैथ फिरतैथ। ओतऽ तऽ नैय घुमै छाइथ।
उम्म
एतय तऽ घूमतैत नैहर छैन नाइ अखन सासुर ऐल छैथ।
ओ कोइलख छैइन न सासुर।
हँ सासुर कोइल छैन
कोइलखो बहुत बड़का गाँव छैय।
छै लेकिन ओतऽ ओते मोन नै लागै छैय
हं तऽ अपन गाँव में देखल रहे छै, दोसर गाँव में किछ देखल नै रहे छैय तै दुआरे।
नय से नय ओतऽ लोक नैने देखाइए हमरा एकोटा नै, कते दिन रहलीयइ लेकिन लोक नै देखैल।